हलो
हेलो हँ नमस्कार मित्र हँ जी नमस्कार।
श घर अबैत समय पर हम सोचैत रही जे। कॉलेजके डिग्री आखिर कब तक महत्वपूर्ण होइत अछि। कारण आजुक समय बिना सही शिक्षा आ डिग्रीे क जीवनमे आग। आगाँ बढ़त बहुत कठिन भयऽ गेल अछि। एहि लेल हम अपन पढ़ाइके बहुत गम्भीरतासँ लेल। छी जहहिसँ भविष्य उज्जवल बनि सकै।
हँ तोहार बात बिलकुल सही अछी कारण कॉलेजक डीग्री केवल एकटा। काजक नै होए। अछि बल्कि ई हमर मेहनत अनुशासन ज्ञान आ। संघर्ष पहचान बनैत छै जहि से समाज मे सम्मान भे भेट अछी आ रोजगार अवसर सेहो बढ़ैत अछि।
हँ हमरो सपना अछि जे अपन कॉलेज कऽ पढ़ाइ समय पर पूरा करी प्रत्येक विषय केँ ध्यानसँ पढ़ी। परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करी आ अपन परिवारक सपना पर। पूरा करबाक लेल एकटा सफल व्यक्ति बने देखाबी।
जे विद्यथि नियमित रूप से कछा जाइ। शिक्षा क बात ध्यान से सुने समय पर असाइनमेंट पूरा करै आ मेहनत तैयार करी तो कॉलेज डिग्री प्राप्त करब बिल्कुल कठिन। नै रहैत अछि
हँ बहुत लोक कहैत छथि जे केवल डिग्री प्राप्त नै होइत अछि बल्कि। संधाई व्यापार अनुभव कौशल आ आत्मविश्वास सेहो बहुत। आवश्यक होइत छै जहिसँ जीवनमे। हर क्षेत्रमे सफलता प्राप्त भऽ सकैत अछि।
मानै छी जे कॉलेज जीवन केवल पढ़ाइ। नाम नहीं अछि बल्कि ई समय दोस्ती अनुशासन। नेतृत्व क्षमता टीम वर्क का जिम्मेदारी सिखबाक। सेहो सर्वोत्तम अवसर प्रदान करैत अछि।
हँ। कॉलेज कऽ प्रत्येक दिन हमरा लेल किछु नया सिखबाक अवसर लय कै अबैत अछि। कारण शिक्षक पुस्तकालय प्रयोगशाला आ सहपाठी स बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होइत अछि।
बिल्कुल जे विद्यार्थी अपन समय कऽ सही उपयोग करै मोबाइल आ। अनावश्यक मनोरंजन पर कम। समय दे तऽ ओ बहुत अनुशासित समय पर डिग्री उत्कृष अंक सब पूरा कऽ सकैत अछि।
हँ सही कहलौ हमर माता पिता हमेशा प्रेरित करैत छथि जे ई समय फेर। वापस नहीं आयत ते प्रत्येक दिन मेहनत कर ईमानदारीसँ पढ़ आ अपन भविष्य बनम मजबूत बना।
बिल्कुल वातावरण में परिवार सहयोग शिक्षक। मार्गदर्शन आ अपन मेहनतक ई तीनू। चीज मिल केँ विद्यार्थी सफलता तक पहुँचे देैत अछि। आर डिग्री मूल्य बढ़ा दैत अछि।
हँ हम सोचैत छी जे कॉलेज समाप्त होयबाक हम बाद हम उच्च शिक्षा सेहो करब जाहिसँ हमर ज्ञान बढ़त आ भविष्यमे नीक। नौकरी प्राप्त करब आसान भऽ जायत।
हु बहुत विद्यार्थी डिग्री कऽ बाद प्रयोगिक परीक्षा सरकारी नौकरी निजी कम्पनी अथवा। स्वरोजगार देश में सेहो अपन भविष्य बनबैत छथि।
हँ सही कहलौ मित्र कॉलेज में केवल किताब कऽ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीवा। तरिका समय प्रबन्धन धैर्य आ कठिन परिस्थितिसँ लड़बाक। शक्ति सेहो सिखबा कऽ अवसर भेटैत अछि।
सही शिक्षा। व्यक्ति केँ जिम्मेदारी नागरिक बनबैत अछि आ समाजमे सकारात्मक योगदान देबबाक प्रेरणा दैत अछि आ देश कऽ विकास म सहभागी बनैत अछि।
हँ मित्र। हमर इच्छा अछि जे डिग्री पूरा करबाक बाद अपन माता पिताके गर्व महसूस। कराबी आ हुनकर संघर्ष उचित सम्मान देत
बिल्कुल मेहनत कथनो व्यर्थ नै जायत अछि कारण निरन्तर प्रयास करनिहार विद्यार्थी एक दिन आवश्यक सफल भेटैत अछि आ ओ अपन सपना पूरा करैत अछि
हँ हम सभ मित्र मिल कऽ पढ़ाई करैत छी एक दोसरे सहायता करैत छी आ क ठिन विषय केँ सेहो सरल तरीकासँ बुझ कऽ प्रयास करैत छी
समूह पढ़ाइ करबाक कारण आत्मविश्वास बढ़ैत छी संखा दूर होइत अछि आ परीक्षा केँ तैयारी बहुत मजबूत हो जाइत अछि
कॉलेज डिग्री भविष्यत एकटा मजबूत आधारशिला अछि जाहिपर सबल करियर सम्मानित जीवन आ आत्मनिर्भर भविष्य कऽ निर्माण होइत अछि
ह प्रत्येक विद्यार्थी कऽ अपन लक्ष्य स्पष्ट राखे मेहनत करबाक चाही कारण बिना लक्ष्य तऽ अकसर सफलता तक नै पहुँचैत छथि
हँ हम चाहैत छी जे आगामी वर्षमे उत्कृष्ट अकाश डिग्री पूरा करी शिक्षक सभ कऽ आशीर्वाद प्राप्त करी आ अपन करी कै शुरुआत सफलता पूर्वक करी
जब मनमे दृित निश्चय नियमित अभ्यास सकारात्मक सोचा आ कठिन परिश्रमी होइ तऽ कोनो सपना आसन नै रहैत अछि
हँ कॉलेज जीवन केँ प्रत्येक अनुभव विषयमे बहुत उपयोगी साबित होइत अछि कारण ए तिथि सँ व्यक्तित्व विकास वास्तविक शुरुआत होइत अछि
शिक्षा डिग्री दुनू मिल केँ जीवन में सफलता सम्मान आत्मनिर्भर आ उज्ज्वल भविष्यत द्वार खोलैत अछि आ प्रत्येक विद्यार्थी केँ एकर महत्व बुझबाक चाही
हँ अहाँ कऽ बात सुनि कऽ हमरा पूरा विश्वास भऽ गेल जे कॉलेज कऽ डिग्री केवल प्रमाणपत्र नही ब ल्कि जीवनक बदलावक एकटा सशक्त माध्यम अछि अह हम सब पूरा मन लगा कऽ मेहनत करब ताकि अपन सभ सपना साकर कई सकी
हु हम सोचै छी जे कॉलेज मे डिग्री संग संग कोनो व्यावहारिक कौशल सेहो शिखा कऽ लेल भविष्य में नौकरी भेटाब आब सम्भव बहुत बढ़ि जाइत अछि छै आ अपन जीवन आत्मनिर्भर बनत
हँ बिल्कुल सही कहि रहल छी
हमर अपन पढ़ाइ समाप्त करबा कऽ बाद एकटा नीक नौकरी कहैल चाहैत छी जहिसँ अपन परिवार आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकी आ उनकर प्रत्येक सपना पूरा कर सकी
हमर इच्छा अछि जे हम उच्च शिक्षा प्राप्त करी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाक तैयारी करी आ अपन मेहनतके बल पर समाजमे सम्मानित स्थान प्राप्त करी
हँ बिलकुल कॉलेज मे शिक्षक सब जे ज्ञान दैत छी तकर पूरा उपयोग केवल परीक्षा मे नहि बल्कि वास्तव जीवन सेहो बहुत उपयोगी साबित होइत अछि जे विद्यार्थी अपन समय बर्बाद करबाक बदला नियमित पढ़ाइ पुस्तकालय अध्यंत आ अभ्यास पर ध्यान देत तो निश्चित रूप से सफल होयत मित्र